हेलो की हाल छै
सब नीक छै ऐंह तब अहाँ की नाश्ता मे बनाबै छी
अभी तऽ हम किछो नहि बनयले छियै लेकिन शामके बनायम के सोचय छी तनी पास ता बनाबे के अहाँ से जे पहली बार बात केले रहली तऽ अहाँ कहली तनिका देर बाद फोन करब तऽ पास्ता के रेसिपी बताएम अहाँ
से तऽ हम कहले रहलियै इहे लागी तऽ हम अहाँक अभी फोन कैले छी कि अहाँ इन्तजार करैत हौखन कि हम फोन करब आ पास्ता के रेसिपी अहाँके बतायब
तऽ अहाँ बता देबल जाउ
हँ बताबै छी तऽ अहाँ तऽ कहियो बनैले छी कि नहि पास्ता
नहि अभी तऽ हम कहियो नहि बनयले छी
अच्छा कहियो नहि बनयले छी तऽ पहिले तऽ अहाँ पास्ताकेँ उबाल लेहब ओहिमे हल्का सा नमक आ तेल रख के ठीक छै फिर ओकरा बाद अहाँ की करब देख लेहब कि उबल जायत हल्का बजरे रहैत तऽ ओकरा छानि लेहब हम ओ फेर का करब कढ़ाही रखल रखयसँ पहिले अहाँ प्याज काट लेहब टमाटर होय तऽ टमाटरो काटि लेहब हरियरका मिर्चाइ काटि लेहब आ फेर अहाँ तनिका सनि ने दू तीन गो जावा लहसुन के छील के आ फेर कूच लेहब हल्का सा गोल मरीच कूच लेहब आ फेर अहाँ की करब कढ़ाही चढ़ा कऽ तेल रख के आ फेर ओहिमे की करब मिरचाइ रखके प्याज रखके आ नमक रख के तनिके सनि प्याजके गलायब ओकरा बाद अहाँ की करब ओहिमे हल्दी पाउडर मिरचा पाउडर रख दे लहसुन जे पिछले छी गोल मरीच पिछले छी ओ रख दे आ फेर ओकरा भूज के तऽ एकटा पानि रखके ओहिमे पास्ता मसाला अहाँ रख दे हम ओकरा बाद ओकरा भूज क आ फेर भूजते भूजते जब भुजा जायत तऽ ओकरा बाद ओहिमे पास्ता रखके अहाँ ओहिमे पानि नहि रखब ऐसे ही भूज के हल्का सा धनिया पत्ता छीट के फेर ओकरा उतारि दै तऽ बनि जाय अहाँके हमर रेसिपी केना लागल
ह नीक लागत आ आ हम ब
तब त अहाँ तऽ आज पास्ता बना क खायब
अगर अहाँ हमरा गाँवमे रहब तऽ अहाँके
हँ से तऽ अहाँ ठीके कहै छी लेकिन कोइ बात नहि जब हम अहाँके पास आयब तऽ अहाँ हमरा खियाआब
ह्म
सब नीक खै छै तऽ अहाँके आइसक्रीम बनाबे आबै छै ने कनि हमरा बताउ ने कि आइसक्रीम कैसे बनैत छै
ठीक तऽ ब र आइस क्रीम बन अहाँ से सीख लेब लेकिन हमरा क पता ह क नहि आला कम बन
अहाँ कहियो केक बनेले छलियै
हँ एक तऽ हमरा हल्का फुलका मालूम बतै छै बनेल
के के बनै छै हमरा बड्ड दिनसँ बड्ड मोन रहै कि हम केक बना कऽ खयती
सु हमस एक बार बन दरली च हकिरै बाद जह पीस के मतलब कि बिस्कुटमे फ्रीम निकालत बिस्कुट अच्छाे पीस देनी ओ पीस ओमे दूध रखे फ्रिजमे रख दनी ज ालिक जी
ऐसे अहाँ केक बनले छलियै ई तऽ लागै छै केक कम आइसक्रीम जादा बनेले छलियै
अच्छा ठीके बताए
हम तऽ वही बिस्कुट के पीस के ओकरा बाद हल्का हल्का ओहिमे दूध रखके आ ओकरा मिक्स करके आ फेर एगो कटोरामे रखके आ फेर कूकर मे रखके बन्द कऽ के आ जब ओ अथि अ हो जायत पक जायत तऽ ओमे लकड़ी घुसा के देखम तऽ लकड़ी में नहि लागत मतलब क ओ पक गेल बाटे फिर ओकरा निकाल के आ काट के आल क्रीम बना के ओकरा बीचमे र रके आ फिर ओकरा फ्रिज मे रख देली ओहिसे हम बनाबै छी
अहाँके ती बहुत ह
तऽ हम अहाँके बताले छलियै ने कि चिकेन कैसे बन सुनल अहाँके याद छै कि नहि
हँ याद छै अभी लेकिन सोची तनी एक दू दिन के बाद कही फेर न भूलनी कॉपी मे नोट डाउन कर ले
अच्छा तऽ अहाँ चिकेन बनायनेे छलियै ने हम अहाँके बतयले रहली तऽ अहाँ कैसे चिकेन बनाले छलियै तनि बताउ ने हँ तऽ अहाँके तऽ बनाय ले छलियै ने सवेरेमे तऽ अहाँ हमरे तरीका से बनेलियै कि अपन तरीका से बताउ तनी कैसे बनली छी
हम तऽ अहाँके तरीका से बनेबी आओर टेस्टी बनल
ह तऽ हमरा बताउ ने केना बनली अहाँ चीज केना मसाला प्याज रखली हमरा जाने के छै ने की अहाँ केना बनैले पछलियइ
ह चीे प्याज
ह
ठीक
ट
प जा मीट रखके चलायब ओकर बाद अलग काकम तिलौती पनके मििकचीमे जीरा मरीच आओर अदरक आओर लहसुन पीसके ओहिमे डाल देब ओकराद हल्दी कुटल मरचा निीमक मीट मसाला अहाँके पासथ ज मसाला होइ ओ रख के ओकरा भूजम जब तक न भुजै तब तक भुजते रहब जब भुजा देै तऽ ओकरराँ पानी रख के मिला उलाके पाँच छओ मिनट तक उतार देब तऽ हम अहेँके रेसीपी बनले रहली सही बाकी गलत
यहाँ ते सहिे कहे छलिये क अहााँ हमरे रेसिपी से बनले छलिये लेकिन अहा तिका ते गड़बड़ा गेली हम ते प्याजे मे नीमक रखले छिये यहा ते मसाला के साथ निमक रखे छी आहाँ त संस्थ ल े केल फोरन मे गरम मसाला के फोरन मे रखलियै खराा गरम मसाला न तेजपत्ता रखलियै
वि एकत
टेस्टी बनल रहलक
अच्छा से बात छै आओर सब बताउ ने
आओर सबके नीक के छै और अहाँ के ई गर्मी में कहाँ कहाँ घूमे के प्लेन बा
हम तऽ सोचै छलीै कि वाटर पार्क जायके अहाँ कहियो वाटर पार्क गेल छी
नहि वाटर पार्क त कभियो नहि गेल छी सोचे तनी किार घूम आबल जा
हँ तऽ अहाँ कछ कथी कथिी सुनले छी कि वाटर पार्क मे की की सब होइ छै अहाँके मन करै छै कहियो वाटर पड़ जायके
ह सोचै छै कि एहिबर अहीँके जरे वाटर पार्कमे घुमिके आ जाओल जाउ
अच्छा हँ तऽ आहाँ अह नहि गेल छी लिए कहीो वाटर पार्क
नहि हम तो कभीो नहि गेल छी सूची कनि अहीके जड़ी वाटर पार्क घूम आबल जाउ अहाँ हमरा जड़ी चल आउ
हँ हम जरूर चलब अहाँके साथे अहााँके कोन कोन आइसक्रीम खायमे नीक लागैत छै
हमरा तऽ आइसक्रीमे सब सेी अच्ा बटरकॉन लागै अहाँके कोन आइसक्रीम नीक लगै छै
हमरा बड्ड नीक लगैत छै खाायमे
आऔर तका हलला आऔर
सब ठीक है अहाँके गुप्त चुप नीक लागै छै खायमे
ठीक ब तऽ अहाँके बातमे बात करब अहाँके बात कर कऽ बड़ नीक लागल आ अहाँके हम आज कथी सिखल पास्ता बनाबल सीखली आज हम पास्ता बनावऽ जरूर ट्रइ करब
हँ तऽ अहाँ तऽ पास्तो बनाबै सिख लेली चिकेन बनावऽ सीख हाँ त हमरा कछ कछो सिखेबे ने कली जे हम बनायब ओ